कीअं हाल तव?
जय झूलेलाल! हलो!
जय झूलेलाल! कीअं आयो तहां, बढ़िया?
जय झूलेलाल!
बढ़िया, हलो!
हा हा, सभ ठीक आ, आवाज़ घट अचे ती, तेज़ कयो फ़ोन जी आवाज़।
अच्छा, फोन जी आवाज़ तेज करो।
आवाज़ घट अचे ती तव्हांजी, फ़ोन जी आवाज़ तेज़ कयो। हलो!
हाणे अचेव ती, अचेव ती हाणे?
हाणे बि घट आहे। घट आवाज़ अचे ती।
अच्छा, हिक मिंन्ट, ॿे
हलो!
हा तेज़ आ, हाणे अचेव ती? हलो!
हलो!
अचेव ती हाणे?
हलो! बिल्कुल घट आवाज़ अचे ती। हा हा, हाणे आई, हाणे आई।
हा, हाणे थोड़ी अचे ती।
रोटी खाई ख्यंव?
हा, सभ ठीक आहे, तव्हां ॿुधायो? हा, खाधी आ, तव्हां ॿुधायो? एतरी वधीक गर्मी में, हिम्मत ई न पए ती की काॾे वञे माण्हूं।
हा, असां बि हिन बारी न वञी सघयासे। मन हो की महाकालेश्वर वेंदासे, पर न वञी सघियासे।
महाकालेश्वर जी ॻाल्ह हाणे ई असां कयूं प्या। की मथो टेके अचूं, हा। असां बि कोशिश कंदासे, ॾिसूं ता, हली सघियासे त पो पाण में साण हलूं ता, गॾ।
ठीक आ, असां न हुते वियासे। इंदौर, औं मुंजे पुट्र जो न नैशनल ओ हो बैडमिंटन, त उतों त ॿिन कलाकन जो ई रस्तो आ न, इंदौर खां उज्जैन।
त थी अचो हूंदो न, अपॉर्चुनिटी हुई, मिस
महाकाल शायद बुलावो न ॾिनो हुअईं, त न वञी सघयास। अरे! औं उन ॾींह ख़बर तव, ॾींंह बि शिवरात्रीअ जो हुयो।
शिवरात्री जो हुयो, त उते वधीक माण्हूं हूंदा पो।
हा, त बस इन इन करे, हू हिनजो बैडमिंटन मैच हले पो, कंहिं च्यो की ॾाढी भीड़ हूंदी चाए ॿिनि कलाकनि जो रस्तो ज़रूर आ सॼो ॾींहुं लॻी वेंदव।
हा रस्तो घटि हुयो पर हू हुन टाइम जीअ तीअं त तव्हां चओ ता न की शिवरात्री हुई व वधीक माण्हू उते ई पूज्यल हूंदा, त भीड़ वधीक हूंदी। त दर्शन ॾुखिया थी वेंदा आहिन नी हेतिरी वधीक रश
तां वया हुयो पहिरियों महाकालेश्वर?
न मां न वञी सघी आ, त हाणे ई मां खे ख़बर पयो आहे मां कालेश्वर बि आहे अऊं खाटू श्याम बि आहे। ऐं सभु ख़बर ई न हुया।
खाटू श्याम विया आहियो?
न मां न वई अहियां, न वई अहियां, कोशिशि कयूं पिया हे टे ॾींहुं जेका मो कल आहे हिन में वञूं, पर बुलावो न हुयो बाबा जो।
हाणे तव्हांजी ट्रे ॾींहुं मोकल तव जुमो, छंछर, आरतवार।
एहिड़ी मोकल आ न, हा हा जुमें ॾींहुं अॼु मोहरम जी आ। पो छंछर अऊं आतवार ॾींहुं मोकल हूंदी आ अॻरि कोई प्रो जीअं अ मतिलबु नैक्स्ट वीक ईंदो त प्रोग्राम आहिनि, पो हिकु बि न हूंदी आ मोकल।
अच्छा, हा त तां काॾे वञी सघो पा ॿाहिरि हा न।
हा हा हा
कोई ॻाल्हि न आ।
ज़रूरी आ न घर में, थकजी पयूं ता।
ॿाहिरि गर्मी आ एॾी गर्मी में न ॿाहिरि वञणु जो मन नथो करे पंहिंजे घर आराम सां ए-सी हलाए करे घर में घर जी रोटी खाओ, सेफ रहो न।
अ घर बि त सफ़ाई घुरे तो न, रोज़ु ॿाहिरि वञी वञी पो घर में बि सफ़ाई जी ज़रूरत आ समान संभालणो पवंदो आहे। सभु समान संभाले करे पो रखिणो उहोइ आ न, कपिड़ा लता
उहो त आहिनि, घर में रंधिणे में ॾिसूं न रोटी कयूं त, छा हाल तो थी वञे।
हा हो सफ़ाई पो ॿाहिरि जो कमु ॿाहिरि जो राशन पाणी भाॼियूं वठी अच। अचणु सभु, उहो बि ज़रूरी आ, ॿार खे बि ॾिसणो पवंदो आ ॿॾी।
हूअ त आहे, पर मिली जुली करे थी वेंदो आ, करिणो त आहेइ।
हा हाणे त आदत थी वई आ, हेतिरा साल थी विया आहिनि। मां त कॾी घर में रही न आहियां।
हा उवई न मिली जुली सभु थी वेंदो आ, पहिरियों पहिरियों दि दि दिक्क़त ईंदी आ, लेकिन पो जॾी शुरूआति कॿी आ न कंहिं बि कमु करणु लाइ त, उन हिसाब सां पाण खे ढाले छॾींदा आहियूं।
हा, माण्हू खे भॻवानु ठायोई इएं आ ईश्वर। जीअं जीअं समय हूंदो आ, हूअं हूअं उहो पाण खे बदिले सघे तो।
हा उवोई न जीअं असां कॾी काॾे न वेंदा आहियूं या कोई कमु कंदा आहियूं त पो हुन हिसाब सां हलंदा आहियूं, अॻरि काॾे वञणो हुजे त असां घर जो कमु बि टेम सां करे छॾंदा आहियूं। आयूं, अऊं काॾे अची करे कमु बि करे छॾंदा आहियूं ह न। अॻरि मतिलबु कोई इंसान सोचे
जीएं, सॼो ॾींह ह लॻी व्यो न इनीअ कम में। अऊं, ॿाहर वञू ता त इहो ई कम सुभू जो थी वञे तो, बल्कि सुठ् सुठे नमूने थे तो सुभू सुभू जो।
हा, उहई ॻाल्ह आ न, मां बि
नमूने कम करे, तियार थी माण्हूं निकरी वञे तो, सुभू।
हा, सही ॻाल्ह आ, अऊं शाम जो बि अच त घर बिल्कुल वेल सेटल मिलंदो आ, बस रात जी रोटी वग़ैरा कर, औं थोरो ॿार खे ॾिसो, हा न? अऊं, इीअ ॻाल्ह सही आ, मतलब अॼकल्ह जेतरा बि कम क्यो न, उन हिसाब सां असां पंहिंजी सेटलमेंट करे सघूं ता। टाइम निकरी वेंदो, अगर करण जी भावना आहे न असांजे मन में, हा न?
हा हा हा इच्छा, इच्छा ज़रूरी आ, कंहिं भी कम खे करण लाइ।
उहो त आहेई, अॼकल्ह ॾिसो टीचिंग लाइ में माण्हूं नौकरी करन त्यूं, टीच, मैम जेकी ठहन त्यूं सुबूह जो उथंदी हूंदयूं वेचारयूं चईं वॻे। सतें बजे त हुनन खे स्कूल पहुचणो हूंदो आ, हा न? पैंजे, त उन टाइम में पाण बि रेडी थियन त्यूं, पैंजे मुड़स खे बि तैयार करन त्यूं, पैंजे ॿारन खे बि स्कूल लाइ तैयार करन त्यूं। उन्हन जा बि टिफ़िन तैयार कन त्यूं, पंजा टिफ़िन मतलब सुबूह जो केॾो घट टाइम में एॾो सारो कम करणो पै तो, पर थी वेंदो आ, आदत पयल आहे, हा न?
थी वेंदो आ, हा सभ कम थी वेंदो आ, सुभू सुभू जो। आदत बि थी वेंदी आ, सुबभू जो
उहो त आहे, अऊं भॻवान शक्ति ॾींदो आ, तहां कंहिं कम जी सोच्यो न करण जी तो पाण अची बीहंदो आ, चवंदा आयो न, ॿुधो तव न गाना? असांजा कारज करण
करण प्रभु पाण आयो आ। हा, दुर्गा रूप आहे, नारी!
हा
दुर्गा रूप आहे, हुनखे दुर्गा माता खे ॾेखारयल आहे न। केतरा सारा हथ आहिन, हीअंईं कम कंदयूं आहिन जाइफां घर में। सॼो सॼो घर संभारेन, ॿाहर संभारेन, ॿार ॿच्चा सभ संभारे रख
सही बिल्कुल सही ॻाल्ह आ, ॿयो ॿुधायो?
ॿयो सभ बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
बस, अच्छा तां न हिक ॻाल् पुछणी? तां उन ॾीं हो, ॿुधायो पा न, त बुटीक आ, उते सिंधी कपड़ा मिलंदा एन, त मूखे बि उनजी एड्रेस ॾिजो? त, मां भी मतलब जीअं तहां सिंधी ड्रेसूं पाईंदायो प्रोपर, हिते न असांजे आस पास मिलन नथयूं। थ्यूं, त अगर तहां मूखे एड्रेस ॾींदव, त मां बि वञी करे ॾिसी ईंदम।
हा हा, बिल्कुल मां तव्हांखे ॿुधाईंदम, कोई भी ड्रैस आई हूंदी सु सुठी, जीअं माखे उहे फ़ोन करे ॿुधाईंदा एन न।
हा हा
त, मां तव्हांखे बि ॿुधाईंदम, वठी सघो ता तव्हां बि सुठ
हा, छोकी तहां मूखे ॿुधायो पिया न मुंखे त याद अची वई मुखे त मां चयुम पुछ पुछांस थी छोकी हिते असांजे हिते त कोई सिंधी ड्रेसियूं मिलन ही नथियूं ईअं मिलन थियूं मतलब पंहिंजे हिसाब सां तां कपड़ो वठी करे अऊं पो सुबायो अउं सिंधी ड्रेस जीअ असां सिंधी आहियूं जीअं सिंधी प्रोग्राम हिते दिल्ली में एॾा थियन था सिंधी एकाडमी बि एॾा प्रोग्राम कंदी आ त हर बार हिक सुठी ड्रैस सिंधी पाए वञ त थोड़ो सुठो फील थींदो आ न, न त तव्हांखे हू ॾिठन तां
कपड़ा लॻन था साड़ियूं भी सब कपड़ा सब कु
हा त तां खे ॾिठम न तव्हां मस्त मस्त ड्रेस सिंधी पाइजो पिया त मां चयम अगर तां मुंखे एड्रेस शेयर कजो त कॾहिं मां भी अगर हुन पासे आयम त ॿ टे ड्रैसूं मां बि वठी वेंदम पंहिंजे लाए बि वठंदम ऐं मुंहिंजी नंढड़ी धीअ आ काव्या उनखे बि शौक़ थस इए
हा बिल्कुल तव्हां ॿिन्हनि लाए जे नवि ड्रैस हूंदियूं कोई बि ड्रैस अचे थी त मां तव्हांखे हुनन सां फोटो घुराए मां तव्हांखे मोकलियां थी
हा याद रखजो हां
हा हा बिल्कुल बिल्कुल तव्हां त पंहिंजा आहियो
छोकी हाणे ॾिसो न हाणे ॾिण त्योहार भी शुरू थी वेंदा
हा हाणे ॾिण त्योहार, हा हाणे लाल साईं जो चालीहो अची वियो सोरहीं तारीख़ बस
हा चालीहे ते भी असां मेन कोशिश कंदा आहियूं की जेतरो थी सघे असां मतलब वञउं, असांजे घर जे पासे में ई मंदिर आ लाल साईंअ जो त कोशिश कंदी आहियां वञा ॿियो पंहिंजे मंदिर जे अलावा ॿियन मंदिरन में बि ॾाडा इंविटेशन ईंदा आहिन त हिक बार सोचंदा आहियूं हुते बि थी अचऊं
हा ज़रूरी आ न ज्योति संगम जंहिं भी मंदर में हुजे हुते वञण खपे
हा पो वरी चालीह जे विच में ई ॾिसो न थधड़ी गोगियो टीजड़ी हा न पो वरी ए महालक्ष्मी इहे सभ भी त त्योहार अचन था न
रखिणिन खां पो टीजड़ी ट्रे ॾींहं हुन खां पो थदड़ी जन्माष्टमी सब त्योहार विच में ईंदा आहिन पो लाल साईं जो चालीहो, चालीह जो पो ज्योति संगम
हा पो इन्हन लाए त नय नयूं वॻा खपन न त इन करे मां खे याद आयो त मां तव्हां खां पुछयांव
हा हा बिल्कुल ॿुधाईंदम जीअं हूंदो न
ॿियो ॿुधायो तां हिते ई रहंदव राखीअ ते की तहांजो ॿाहर वेंदव
राखी ते ॾिसूं था या त भाव ईंदो या असां वेंदासे उन माल ई ख़बर पवंदी आ भाई
अच्छा तांजा ॿाहर थव न पैका
हा असांजा ॿाहर आहिन मुंहिंजी भेन भेनर भी आहिन सभ मिली करे जीअं प्रोग्राम ठहींदो आ उएंं कंदा आहियूं असां सभ
अच्छा अच्छा सही विया कुछ टाइम खां त हाणे ॾिसो न राखीअ ते नया नया ओ ज्योतिषी उहो करन था की हिन टाइम भदरा आहे हाणे राखी न बधजो, सुबुह जो पंजे वॻे महूरत आहे यां शाम जो छहें वजे खां पो महूर्तु आहे। जीअं त्योहार आ ता कन।
हिकु ॻाल्हि ॿुधायो, पंहिंजो भाउ हुन पंहिंजे भाउ खे हिकिड़ो धाॻो ॿधण लाइ कहिड़े महूर्तु जी ज़रूरत आहे?
त उहो ई त, लेकिन अॼुकल्ह ॾिसो न हे सोशल मीडिया या फिर हे जेके अॼुकल्ह पंडित आहिनि
हुननि जो बि कमु न हलंदो न इनलाई कुझु न कुझु ॿुधाईंदा आहिनि। अटैेंशन सीकर।
आऊं हर त्योहार ॾिसो ॿ, ॾियारी ॿ थियूं लास्ट ईयर बि ॾियारी ॿ थियूं हिन साल बि ॾियार्यू ॿ थी, सम्झ में ई नथो अचे की कहिड़ी ॾियारी मल्हायूं पहिरीं वारी ॾियारी मल्हायूं की पोइ वारी ॾियारी मल्हायूं?
एतिड़ा वहम वधी विया आहिनि त्योहार जो मज़ो घटि थी वियो आहे, पहले माण्हुनि खे सम्झि घटि हुई पर त्योहार जो मज़ो वधीकु हुयो।
हे सोशल मीडिया आहे न सभु, इहे ई सभु नया-नया मतिलबु जो
ॿारु बि सॼो ॾींहुं फो़नु में लॻियल आहिनि अलाए छा मिलेनि थो, असांजे टाइम में फ़ोनु न हुया त असां ॿारनि सां रांदि कंदा हुआसीं। पो सुठी-सुठी ॿाहिरि बि वेंदा हुआसीं। असांजे लाए गर्मी बि न हूंदी हुई, सियारो बि न हूंदो हुयो, बसि ॿाहिरि निकिरी खेॾिणो आहे बसि।
न सही ॻाल्हि आहे, हाणे त ॾिसो न सॼो ॾींहुं ॿारु बि आलसी थी विया आहिनि।
आलसी थी विया आहिनि फ़ोनु खणी त कुंड में वेही रहनि था न माउ पीउ सां ॻाल्हाइनि न कंहिं सां ॻाल्हाइनि। अखियूं बि ख़राब करीन था। अख-अखियुनि ते बि ऐनक लॻी वञेनि थो।
केतिरो बि मना कयूंनि ॿुधनि ई नथा पिया, चिल्लाए करे चिल्लायोनि, पंज मिंट फ़ोनु खसी रखो, पंजे मिंट खां पोइ होॾे-होॾे तव्हां ॾिसंदव पंजे मिन्ट में वरी दुबारा हथ में फ़ोनु तनि।
हा वरी-वरी फो़नु, फ़ोनु प्यारो तनि सभु माइट्रनि खां बि।
उहोई ॾिसो हाणे मां तव्हां सां ॻाल्हायां थी, लॻो पियो आहे फ़ोनु में।